ठीके छी आहाँ अपन बताउ
हमरो ठीक छै की सभ भ रहल छै
कुछो ने बैठल छी अहाँ से हमरा एगो बात पूछे के रहलक हँ अहाँ कहियौ भूत बङ्गला गेल छी
हँ गेल छीयै
कथी सभ रहै छै अहाँके डर लागलक कि नहि
डर की पेंटे मे हगू भ जयते लेकिन बचि गेली
आहाँ तनि जोर से बाजब आहाँके फ्रेश आवाज नहि
फ्रेस आवाज सुनै ले एक दू तीन बार कॉल करियौ
की‌‌ आहाँ ठीक से बोलऽ
हँ भुत बंगला मे कन्नी ले बैच गेलि कनिक देर और रहिते तऽ पेंटे मे मूता जायत हमर
ई सभ बात अहाँ काहे बजै छी
छी एहन सवाल जे बात रहतै सेह‌ ने कहबै की कुछो औरे कहि दू हम आहाँ के
नहि हम पूछै छी कि ओहिमे कथी सब रहै छै डर लगै छै
भूत सब रहै छै आओर की रहतेै आर्टिफिशियल भूत रहै से कहाँ पर रहै कखैनतो साँपे देह पर फेेक दे है
अच्छा अहाँ क अहाँ अकेले गेल छी केकरो साथ
अहाँके नहि मालूम हमर बिआह भऽ गेल एय से
अच्छा आहाँ के बिआह भ गेल छै
ह तऽ कनिआ जरे गेल छलियै
तब अहाँ कहाँ कहाँ कहाँ घूमली
भूतबंगलामे कतऽ कत घुमबै भूत बङंगला घुमबै की कतय कतय जेबय
तऽ अहाँके डर तऽ नहिये लागल होयत अहाँ अपना कनिआ के डर डहली तऽ
कनिए भागय हमरा देह पर छड़पै हम केकरा देह पर छरपतियै भूत के
काय अहाँके कनिया के डर ने लागे छै की।
तब ने हमरा देह पे कूदके, भागे हमरा दिसा। बात से छैल। लास्ट मे ते सीधे देहे ओय कूदेक जाय निकलै टाइममे। ह
हमु गेल छलियै एक बार अपन दोस्त सबके सारे।
ठीक छै हम पूछैलए ते ने गेली गेल छली कि ने गेल छली। हमरा सब पता हय कता गेल ये कतो ने गेल छै।
अच्छा अहाँके सब पता
हाँ।
और सब बतैयौ अहाँके कहियो वाटर पार्क जायके मन करै छै। अहां के अगर कनिया बोलत, अहां के अगर कनिया बोलत की वाटर पार्क जाय लागी तब।
कहबे चला हमर गाछी मे बड़ीटा के पो खरी उहाए मे नहाहिये। लेकिन वाटर पार्क मे ने जोउ।
छै।
कयला कि एहन कोनो आदमी ने रहै छै ओय मे गड़गड़ाबै ने छै।
ठीक छै, आर कियो फेरउ
हाँ।
और बतैयौ और
पैसा ऐसा सब मन भटकै छै हमर। अ गन्दगी मे जेला से ऐसे बढ़िया हमर गाम के पोखरी मे बुझबो ने करै छै, साफ सुथरा बुल्लू पानी हाएत पोखरो के, माछ सब खाली फटा फटाक उठैत रहे त ओयमे नेहेबे ते मुतास वला पोखर मे जेबै नहाले, पाइयो लागत ते पेएन तेएन पिया गेल तऽ उ अलगे बीमारी।
ने साफ होएत रहले पानी।
हाँ तूहो कुछ जाके करैत रहे छै। साफ सुथ रहै छै।
अहाँ के कोन आम जादा नीक लगै छै।
मालदा।
ह्म्म।
ओय सनी कोनो आमे ने होय छै। लेकिन नस इब मे दू साल से आमे ने छै हमर।
दू तरहके आम होय छै मालदो मे, एगो कलकतिया मालदा होय छै ने।
ओसभ किछु नहि हइ बस मालदह होइ छै कि नहि कलकतिया मालदह हइ ने कलकतिया हटा देबै तऽ मालदह एकर हेतै उ
नहि लेकिन ओ ओरिजिनल मालदह नहि होइ छै ई ओरिजिनल मालदह मतलब हमरा कनी होइ छै एते बड़का बड़का ह की कहु आ उजरे उजरे आ हमर नैनी करले न कलकतियो होइ छै देख छै जे तऽ एक बार तऽ ओहि कलकतिया मालदह दे है तऽ लेबले ओ ओतेक नीक नहि होइ छै छोटी छोटी फल होइ छै आ ई जे मालदके हमरा एते बड़का बड़का फल
अच्छा हँ आओर जब पाइक जाइ छै नै तऽ अन्दर से अपने आँठी छोड़ि दै छिय बाँकी बाहर बाहरके गुद्दा खइयो बड़ी मजा आबै मीठ मीठ
ह से तऽ अहाँ सहिये कहय छियै अहाँ चीकू खयलो छी कहियो
कथी
चीकू
चीकू
हूँ
चीकू जकरा कहै छै कीवी
नहि कीवी तऽ दोसर चीज भऽ गेलै नहि खेने छी ने छोटे छोटे रहै छै
ओ तऽ हमरा पता है गोटे छोटे केहन रहै छै से ह्म
अहाँ सब ड्रैगन फल खयले
ह सबसे घटिया कनी बढ़िया नाम है तते घटिया काम है
हँ से तऽ अहाँ सहिये कहलियै हमरा नहि नीक लागै छै फीका फीका
फिका फिका खयबै तै के बाद तऽ खाय के नामो नहि लेबै
से तऽ अहाँ सहिये कहै छी हमरा हमरा ने नहि पसन्द पड़ै छै फल फूल सभसे घटिया तऽ हमरा गन्ना के जूस लगे छै आ अनार के जूस लगे छै, की करू कभी-कभी मज बूरी मे पी लै
ह्म्म गन्ना के जूस तऽ ठीक लगे छै, अनार के जूस सब ठीक लगे छै ठंढ़ा तनी रहे के चाही।
हमरो ते ने नीक लागै छै।
हाँ ते उ सब चीज आदमीे के निक लगे, जानवर के ने निक लगे या। जकरा पता रहतै कि ई चीज केहेन छै तब ने।
अहाँ जोड़े हम एकबार गेम खेलियै ते अहाँ हमरा जबरदस्ती दाए देलियै।
हम अहाँ के चिन्हबे ने करे छी के छी। त हमर कता छै।
अहाँ ने चिन्हे छी हमरा।
हाँ। परीक्षा दियाबा हिन्दी के। आह अह।
हाँ हमर सेंटर परलक ललक न।
अच्छा याद हाय अहाँके तऽ।
हाँ हमर बारहवी के इग्जाम छला।
हाँ।
कते साल हो गेलै चार पान पाँच छै चार साल।
नौ साल भ गेल, नौ साल।
ने नौ साल केते भऽ गेले, हमर दू हजार तेइसमे भेलक हाँ।
अच्छा।
और सब बतैयो।
और सब एक नमर छै। और सब एक नम्बर छै की बुझलियै।
अच्छा एके
हम सहिये कहबे करी। छै, झूठ हम बजबे ने करै छी।
ने ई ते बात गलत छै सबके लगै छै कि हम ते सहिये छी, लेकिन हमेशा सब सही ने रहै छै।
हाँ इ ते हमरा मालूम एते बात हमरा मालूम हय। सन उन्नीस सौ निनानबे से। उम्म।
अहाँ के रुआबजा कैसा लागे छै पिए मे।
ठीके लगै छै, ओते खराब ने लगै छै।
अहाँ ते काय लरली कैमरा तैखो ने नीक लागे छै।
हाँ तऽ ओते खराबो ने लगे छै, ठीके लगे छै।
हमरा तऽ दैको निक ने लागै होय छै आउ जे मिलै छै।
ह्म्म।
उ ने नीक लागै छै, हमर इग्जाम छलक ने तऽ हम रहली तऽ हमरा तैको नीक ने लागल।
ह्म्म।
एगो कथी कहै छै, अहाँ आम पन्ना पी लै छी।
ने बकवास चीज सबके नाम केना ल लै छिये अहाँ।
अहाँ के पता छै। की आम पना के एना बनाबै जाय छै।
क एं उसैन के ना।
की कहे छी।
कता चैल गेलियै।
एतय छी कहाँ किन्हो गेल छलिये इन्हों बैठल छी।
कथी पर बैठल छी।
ने हमर भाभी आ गेल छल।
कता से।
आ उ बजार गेल छलखिन हय।
थी सब आनलक अहाँ के बजार से।
हमरा लागे फोफी ले आबै गेल रहलथिन हन।
फोफी।
हाँ फोफी। अहाँ के किनौ लगे छै फो ठीक छै हम अहाँ से बादमे बात करब हम आब हम तनि फोफी खाय छी ठीक।
छै।